ठीक। छ तू अपन कह?
हमर ठीक छै अहाँ अपन कहियौ।
हमरो ठीक छै अखने खेनाइ खेलहुॅं हे।
ओ नहि हमर अखन धरि नहि भेल छै हमर बहिन सब बिजी छथिन गप करे मे।
अच्छा नहि हम आइ बड्ड नीक खेनाइ खेलीयो ये आइ अरदारा के पातर पड़लो अ।
हमर घर मे परसू आरदारा के पातरि पड़ल छै।
अच्छा नहि परसू भदवा भऽ जेते ने ताहि दुआरे औओर आइ
नहि हमर हमर घरमे परसुए पड़ि गेलै से कहलहुँ।
अच्छा। हमर घरमे आब आई अरदाराके पातरि पड़लैए आओर फेर दालि भात घेरा भुजिया और कनैल के फूलक तरुआ खेलहुँ।
ओ कनैलक फूलक तरुआ खायइमे बेसी नीक लागल हैत।
हँ उज्जर वाला ओ दीदी एलखिन हे ने सासुर सा तऽ ओ अपना सासुर स अने रहथिन।
ओ ह ह दीदी कतऽ छथि।
ओ दोसर कनेल होइ छै ओ दीदी छथिन अखन अपन घर मे अखन दू दु टा दीदी एलखिने सासुरसँ एकटा के ब एकटा अपन बौआ लक एलखिन हे एकटा के अखन नहि छैन।
ओ आ एकटा जे अहाँके घर मे छथि हुनकर की हाल छनि।
ओहो ठीके छथि अखन ओ कलर वाला डिब्बा मंगेलथि हे करिकबा। डीब्बा वला। हँ तऽ ओखन उएहमे ओ मग्न छथि। लगैत छनि जे एहिबेर आब उनटे जेतियो ओहि लऽ कऽ। करैत छथि हँ। कनि उल्टा दियऔ हमरे लाग छलेथ अखने तऽ हम तेहन चीज कऽ देलियै जे हाँ। चलि गेलथि ओ हुनका कनि गन्ध लागि गेलनि। तै दुवारे। हँ होइ छै आओर कहियौ आओर की सब करै छी।
हम तऽ किछु नहि करैत छी अहाँ कहू अहाँके कॉलेजके की की भेल।
हमर कॉलेज के काल्हि खना गेल रहौ हम स्कूल पर तऽ हमरा मार्क्शीट जमा क लेलक और एस एल सी कहल काल देब। आब काल्हिखना कनि घर के ढलैया सब अछि तऽ देखियो आब की हय छै।
अहाँके काल्हि घरके ढलैया नहि हयत हमर हमर माता श्री जे छथि ओ अहाँके घरके फोटो देखलथि तऽ ओ कहलथि जे काल्हि अहाँके घरक ढलाइ नहि भऽ पायत। अहाँ के एखन घर के ढलाई मे दू तीन दिन लागत।
नहि काल्हे भऽ जायत कियकि आइ कनि काज कऽ देतै।
खल छै
हँ।
ओहिपर लोहा वला जे होइ छै से नहि चढ़ल छै तऽ केना हेतै काल्हि।
हँ तऽ आइ कऽ देतै ने तऽ पाँंच तारीख के भदबा पड़तै। तऽ कैल नय त तऽ परसू तक कऽ देते आइ कनि ओ एकटा जन आबि गेलै ओकरा लऽ कऽ चलि गेलै। ओ पापा के गाड़ी ले के गेले तो ओ गिर पड़ले त ओकरा हाथ ताथ मे चोट टोट लाग गेले। ताहि दुआरे काज ब्रेक कऽ देलकै आब ओ साँझमे एतै। आ फेर काल्हि खना काल्हि नय केलक तऽ काल्हि फेर भरि दिन काज करत बिमतिम बनिहि देतै। आ परसू खाना ढलाई कऽ देतै कियकि पाँचके फेर भदवाव भऽ जेतै। तऽ भदवा तऽ बुझिते छियै भदवामे नहि करल जाइ छै।
भदवा सभसँ दिक्कत वला चीज छै आ हमर नओ तारीखसँ एग्जाम अछि। नओ तारीख के एक सङ्गे तीन टा एग्जाम अछि।
अच्छा कोन कोन एग्जाम अछि परीक्षा होैत कि एज अच्छा।
परीक्षा जे पहिला
हँ अच्छा मासिक परीक्षा अ।
नहि मासिक नहि कहि सकैत छी एकरा अहाँ कहियो तीन मास
छम, अछा तीन माही, अऽ छा।
इ, जे परीक्षा अइछ अइ परीक्षा मे यह छैय जे एक, दिन पर मतलब एक दिन दुटा पहिले होइ छैय ने पहिले के समय मे जे एक। तीन, मे दुऐटा एग्जाम लेल जाय छेलै।
अऽ हाँ।
तऽ हमर सब हमर सब के हमर। हमर सब के एकटा नया प्रिंसपल एलखिन हे उऽ ओ कनि दिमागी तौर से कनि खराब छेथिन। या फिर कनि बुझले आ बुझले हेत ओ शब्द इ
हँ-हँ होइ छै कत ते आदमी जे छथिन नऽ से कनि हुनकर दिमाग डिस्टर्ब रहै छैन, जेना कि हमर एकटा बहिने ऐछ। हमरा सऽ छोट-छिन तऽ ओकरा कनि हँ, ओकर-ओकर दिमाग कनि डिस्टर्ब रहे छै। तऽ ओ कखनौं किछ लऽ कऽ कुइद फिरत। अखैन ओ अपन मग्न में ऐछ तै दुआरे।
हूं, और
अहँ
पहिला दिन जे एग्जाम छै, तै दिन में अऽ थल आ कम्प्यूटर, तीनू-चीज एक दिन मे दऽ देलखिने आ फेर अगला दिन देलखीने एस एस टी और शायद, साइंस। नाइ, ओइ दिन देलखिने शयद एस एस टी और अथी
हँ, कनि मैथिलीये में बाजू हिन्दी नै बाजू ज्यादा।
हँ तऽ ओहे छै जे
हँ, और कहियौ अहाँ के कान्हा जी सब कि, कान्हा जी की करै छेथ?
ओ सव अखने खाना-पीना खेलैथे औ गेलैथे पहिला रूम। हुनका खाना-पीना भऽ जै छैन तेकर बाद ओ सभ कनि घुमै छ टहलै छथिन न। कहै जेथिन अखन कहै छथिन अखन हम-स हम डाइट पर छी, लेकिन तैयो कहै छथून आइ डाइट पर छी ठीक, आ खाना जे देबैन हुनका त
हँ, आब सावन एल, आब हुनका झूला झुलेबैन।
हूं, हुन्ना की छैन? जे अखन कहतैथ हम डाइट पर छी आ हुनका खुआवले जेवैन कहथिन जे आइ हमरा खुआ दिय नीक स हम कैल्ह से डाइट कर तऽ ओ कैये रहल छथिन।
आर
तै दुआरे हुनका कहलियैन्हें जे डाइट नै करू अहाँ कनि देर इम्हर-स-उम्हर चैल लेल करू अपने-आप ठीक भऽ जे।
हँ, चलब-फिरब ठीक भऽ जेब।
हुनका अपन पेटसब के बहुत आ दर होइ छैन जे पेट हमर निकैल जेत तऽ हम केहेन लागब? पै, जखन देखबै घुमैते
हाइट बढ़लैन कि नै हुनका?
हँ हाइट तऽ बढ़लैने आब
अच्छा।
देहो-हाथ कनि-कनि बनलैन्हें, तऽ जेहो देह-हाथ बनै छैन सेहो सबटा निकाल रहल छथिन। कऐ छथिन जे आब हम जिम जेब, हम ई-करब ओ करब
ब- बा हमरो बड बदमाास भऽ गेलखिन्हें, बैसले रहथिन। सुता दियौन तऽ सुतबे करथिन उठ नै सकै छैथ अपने स।
आलस से भैर गेल छथिन, आ अखैन की छै जे लोक कि होइ छै ने जे यार जाड़ जखन आबै छै, तखन लोक मतलब आलस करै छै। ई सब तऽ गर्मीए मे एते आलस कऽ रहल छथिन, आ-आ पंखा नहि भेटतैन।
ठण्डा मे चैर-गो कम्मल ओइढ़ कऽ सुततैथ आ गर्मी मे अखैन बाप-रे कम्मल के तुरत फेेक देतैथ लात लऽ कऽ
हँ, आ अखैन हिनका तुरन्त दू -दू मिनट पर, हुनका अगर खोउत बारतनि तऽ, दू- दू मिनट पर कहतैथ। जे हमरा पंखा चला दिय, हमरापंखा होकि दिय, हमरा पंखा चला हमरा ह नहि आबैय, हमरा पंखाै होकू, नइ त स्टैड फैन आनि दिय किन कऽ। तब हिनका ल हम केना एनियनि स्टैण् फैन, एखन तऽ बुझले जे कनि पाइ -वाइ के दिक्कत भऽ जाइ छै।
हँ होयइते छै, से सब तऽ बुझिते छियै।
अपनासभ तऽ मध्यवर्गीय आदमी छियै ने तऽ, अपनासभके थोड़े ओतेक पाइ रहत जे हुनकासभ लए मतलब त आ हुनकर पसन्दके
भगवान सब नीके करथिन। आइ कनि दिन अथी छै तऽ, फेर तऽ ठीक हेबे
हुनकर पसंन्द के जे फैन छनि से, कमसँ कम दू, तीन हजार मे छै। आब हम ओ कतय सँ लियै, हम से नहि सोचैत छीय, आ ओ फेर कहलिनेँ फेर मोन मे एकटा नया डिमा्ड एलनि हेँ।
की?
सब लग मोबाइल अइछे, आब हमहुँ, मोबाइल लेब।
अच्छा! आब मोबाइल लेल हला करैत छथि।
हँ, कहलखिन सभ लग मोबाइल छै, आब हमहूँ मोबाइल लेब, हमरो हमरा अपन- अपन बिस्तर चाही। दुनू के कुस्ती भऽ जाइ छैन, कार्तिक आ कृष्ण दुनूटा कुस्ती कर छथि।
अच्छा! होयइते छै, कनि नटखट भए जाय जे होइ छै, होइ छै।
पैग हुए लागैत छथिन त, इ सभ तऽ बड
हँ हमरो ओतऽ सएह छै। हमरा तऽ दुनू एके मे सुते छथिन, सुते ल मारि नहि करे छथिन, सुते ला हमरे दुनू बहिन मे मारि भऽ जाइया। ओ भ ओ अथी हँ
से त हमरा भऽ जाइ छै, लेकिन तइयो इ सब छोट छथिन तऽ सैह दिक्कत छोट छथिन तऽ हुनका सबके राखऽ पड़ै छै।
हँ, छोट सभके तऽ कनि सम्हारि के राखब है।
हँ लेकिन, लेकिन जेकरा कनि बुद्धि ज्ञान होइ छै, जेनाकि अहाँके जे बहीन छथि।
हँ हुनका तऽ दिमागे नहि छनि, कनि दिमागे हालत कम छनि।
हँ भऽ जाइ छै, केकरो -केकरो हम तऽ अहाँके एकटा अथी बतायब, जे झारखण्ड मे हँ झारखण्ड झारखंडे में राँची छै।
ओत ते ल जेबनि कनि देखबे लए
फेर हुनका राची मे कनि देखा देबनि।
हँ तऽ फेर हँ ठीक, ह देखबै छियनि, बिजली शर्ट तर्ट लगैत छनि तऽ, फेर कनि दिन बतऽ पन्नी ठीक रहै छनि। आब फेर आबि जाइ छथिन तऽ, आब की करबै आब कनि दिमागसँ छथिन कनि डिस्टर्ब, तऽ ओ तऽ बुझिते छियै। हँ।
हम बुझे सकैत छीये जे दिमाग से कनी- मनी जे लोग डिस्टर्ब भ जाय छै, तऽ ओकरा सब मे बड दिककत होय छै। लेकिन तैयो अहाँके करऽ पड़त।
हँ।
आ अहाँके करय पड़त अहाँके हुनका एकदम मतलब बुझियौ जे एखन हुनकर ल अहाँ दिनमे कए टा झटका दै छियै?
हम हुनका एखैन आब-आब हुनका देबैन, अखन ओ उम्हरे छैथ तय दुआरे। एखन खेलखिन हेँ न, तऽ आब हँ कखनो हुनका हेतैन तऽ फेर दऽ देबैन एक झटका।
नहि, बुझियौ हम अहाँकेँ कहि दै छी जे कखन एखन देबाक चाही जे दू चारि बेर एखन ठीक रहतै। तहिया जेनाहिये पाई होइया तऽ ओकरा जाकऽ पहिले देखा दियौ राॅंची में। बेसी ओ बेसी की करतै? ओ बेसी की करतै? चाईर सैऽ बीस डिग्री के झटका देतैन। चाईर सैऽ बीस एम्पियर के झटका देतैन आराम से ठीक भऽ जेथिन।
हँ से तऽ भए जेथिन। और कहु कोनो मंदिर तंदिर गेलहुं हें कि नहि घुमे फिरै लए कहियो? अहाँ तऽ बाबो धाम गेल छी कांवर लऽ कऽ।
हमरा तऽ ओ यादे अइ जे बाबाधाम गेल छलहुँ काँवर लऽ कऽ। अहां, जेकर हमरा डर छलए से नहि भेल ओहि बीचमे हमरा मोन तोन खराब नहि भेल।
अच्छा तहन अहाँके तऽ बड्ड नीक लागल हैत पैरे जाइमे? खाली
से की कहू? ओई रस्ता सबमे जे शांती छलै, हमरा तऽ हमेशा मून रहैया जे ओहि ठम जाई।
हॉं होइते छै, जकरा नीक लागि जाइ छै एक बेर कतहु जाय आब हम हम तऽ नहि गेलहुं हें, हम तऽ बड छोट मे गेल रहौ बाबाधाम। बड्ड मून लागल रहाऽ हमरा जाय रहए, लेकिन आब भगवान के जहिया मून हेतनि तहिये बजेतैथि।
सेहो होइ छै। लेकिन हम तऽ गेलहुँ हेँ एहिसभ बीचमे तऽ हमरा दू तीन साल भऽ गेल गेलाऽ।
हँऽ।
तऽ हमर बहीन सभ तऽ नहि गेलखिन हैं, ने हमर छोट लड्डू गोपाल, लड्डूसभ गेलैथ हैऽ। लेकिन हम तऽ गेलियै म्म हम आ हमर मम्मी गेल छलथि काँवर लऽ कऽ, पप्पा मम्मी गेल छलखिन फेर गाड़ी सँ।
अच्छा ऽ ऽ।
तऽ काँवड़ लऽ कऽ जे हमसब गेल छलियै तऽ तऽ ई छलै जे मतलब बुझियौ जे मम्मी के हाल ताहि टाइम मे मम्मी बीमार छलखिन।
हँऽ।
मम्मी जे बीमार भेलखिन तइके अगले साल हमसब गेल छियै।
अच्छा।
तऽ ओहि साल जे गेलियै, तऽ हमरा डॉर होइ छलाऽ मम्मीके फेर गाड़ी नहि लेबऽ पड़ै? सभ कहै छला जे अहाँ गाड़ीपर चलि जाऊ। ई अपन आबि जेतै, ई तऽ बच्चा छै, ई तऽ अपन खेलैत कुदैत आबि जेतै। हम मम्मी के पूरा सहारा रखलियैन तऽ मम्मी पूरा ओ रस्ता चलै के एलखिन, आ हुनका अथी में गाड़ी-ताड़ी पर नहि जैऽ पड़लनि।
हँ-हँ होइ छै, आ कनी सहारा बैन जाइ छै लोक तऽ गप्प क अथी भऽ जाइ छै, कनि कतहु स जान आबै छै, आ दूर के सफर सबमे आ कनि भए जाइत छै, जे कनि चऽलै फिरै में देखियौ, घर में चलबै से आ कतौ जेबै से में अन्तर छै ना? बड चलऽ पड़ै छै ना?
आ साथमे अहाँके नंगे पयरे जाय पड़त, ओ रस्ता रहै छै ऊँच घऽ नीच के। भरि रास्ता गाड़ी चलि रहल अछि अहाँसभके देह पर अथी
और कंकड़ पाथर पयर में गरत पैर के ते दशा उतर जायइत रहै छे।
पैर में तऽ तते आगि जेना बारै छै जे रौ अपना सबके केए बेर हमरा हम मम्मी सब जे गेलियै कए बेर हमरा सब के लोक सब जे छले से नहा दै नह हां दै देह पर पानि छिट दय जे अथी रहय
होइ छै देखियौ कते लोकनि एहन रहतथि जे कनि सेवा पानी कऽ देतथि। कते लोकनि त एहन रूड रहतैथ जे किछ कहबनि तऽ नहि करतैथ आ बाबा नगरिया तऽ